हेलो
हँ हेलो
हेलो
हँ हेलो
हेलो हेलो
हेलो आ बाजैतऽ छी
हँ
ठीक छी किछो नहि जाइ छी चाय बनाबै लए आब
चाय बनबै लए अच्छा एखन तक आँहा चाय नहि पीलहुँ हँ
नहि कहाँ पीलहुँ हन चाय आब पिअब गऽ
हँ हम तऽ आब पीलहुँ हन एखने चाय पीलहुँ हन आ चूल्हा फूटि गेल छलै पइन सब भेले से झाट मारल के से आ माटि खेत त कहने छलियै नने आ बै ल अनलखिन हन वएह चूल्हा कनी बनबै छीयै एगो एक चूल्हिया दू चूल्हिया सब हू
छथिन ओहो
वएह एगो पाबहिन हेतै बच्ची के तहुमे चूल्हा बनब पड़तै कनि खीर घोरजौर बनेबै।
चुल्हा सब
ओ ह विषहरा सेहो बनेबै, नाग नागीन नाग नागीन बिषहारा सब जे बनै छै एगो हाथी बनेबै हँ
हँ सब बनायल आबैए
हँ बनबऽ आबैया अहाँके हा थी बनब आबैया,
हँ बनबल आबैया
अहाँ एगो हाथी बनै देबै बनब तऽ आबैया हमरो लेकिन अहीं हाथ के अहिबेर देखब केहन बनब आबैया से हम अपन विषाहारे स बना लेब नाग नागिनसँ
ठीक छै बना देब अच्छा
चूल्हा आओर बनब आबैए कि नहि नहि तऽ हम बना देब अहाँके
हँ आबैए चूल्हा बनायल नीक तऽ नय आबैया तहन बना लै छी हँ हँ
क लिअ एगो होय छै चूल्हा जे लोहा डोल काटि क लोहा बीज मे दऽ दियऔ कनो सब जोड़ि दियऔ
हँ कोयला बला
से बनब आबैया
हँ हँ
तहन तऽ आँहा के बड लुरि ये अहूँ क हमरा होइ छेला हमरे टा एकटा लुरि ये
अबैया
अच्छा
हऽ
अहाँसभ चाय बड लेटसँ पीबै छी नय
ह नय ऐलखिन हन एख ओते त आब बनेबै हँ खेते मे छाइथ
हमरा त अपन आयब गेलखिन सवेरे तीन बजे वो चाहि बेर मे पहुँच जाय छथिन।
अच्छा आब एथिन, आ हमर माॅओके दलान पर आयब गेल छथि न लोग सभ त बैसल छथिन ओहो गप मे लागल,
एलखिन त कनि नेबो शरबत बना क देलियै हन
हँ
जागैयो में तेज छै हँ हँ
नेबो कतयसँ बारी मे फरैय
तअ
नेंबो कतय स आयल
नेंबो द गेलखिन एक गोटे हुनका बारी में बड्ड छै, उहे द जाय छथिन
अच्छा, त हुनका अहाॅं केरा देलियैन कि नै पंचमी पाबनि में केरा पत्ता पर मे नाग- नागिन लिखल जाय छै न, हँ झीना पत्ता पर - पाॅंच गो केरा पत्ता पर - हँ हँ
काजर स कि पिठार स?
काजर स सिन्दूर स मेहदी स।
ओ एक लाइनके काजरके रहै छैय, एक लाइनके पिठाती आ सिन्दूरके रहै छैय।
हँ- हँ।
नैय। अच्छा पहिल दिना से पंचमी पाबैन दिन जे भार जाय छैय। त अय म दै छैय मेहदी पीस क, पिठार का जर आ एगो डाली म से फूल पत्ती सब रहै छैय। तें न आथी स हाथी रहय छैय कोरिया कुसबार सब जे।
सिंदूर।
हँ।
आर किछो होय छैय
आर किछो होय छैय - न
गौरी कहिआ बनैय छैय?
गौरी कहिआ बनैय छैय, गौरी बन
गौरी जे उम भार जाय छैय पाबैन स, त एकदिन पहिले बनेबैय।
पहिले बनैबय, दूइब हरैद सब द क।
अच्छा। हॅं ओहो में पाँच गोटे अयथिन अयहब सब, गीतनाद हेतै, तेल सिन्दूर परतै। पान सुपारी सब ओरियान करअ परतै। बिध तऽ बड्ड होय छैय न, बिध स कहय छैय बाउ बिध सब भारी भ जाय छैय।
पान तऽ अहाँके बारीयेमे य। पानो य न बारीमे।
हॅं।
पानो अछि न बारीमें।
हँ।
पान अछि न बारीमे फरल।
पान हमरा छ दियादनीके बारी म।
ह ल आनब हुनके स।
ओहो होय छैय?
हँ -हँ, लाबा भुजल जाइ छैय।
लाबा हँ, लाबा तऽ बिसरिेये गेल छलियै अहीं याद पारि देलियै।
मुसके
अच्छा। आ साठिके, साठिके जे नवेद्य पड़ैत छैय, ओहि ल अरवा चाउर दिय परय छैय ने। आ पाबनैतिनी जे खाइ छथिन तऽ अरबा चौर खेरहीके दालि, आलू कुमहरौरी चरौरी, पापड़, जीर, पचफोर्ना, धनिया बु कनी, तेल करी हँ, तऽ ईसभ सभटा सासुरेसँ एतै नय
किया ओरियान करबै।
दूध खाय लए पाँंच सए रुपआ देतै चीन्नी देतै ओकरा सात सौ रुपए
ई एक हजार देत की दू हजार देत,
पाँच सौ जादा नहि देतै जाउ ओ सब बड़ कंजूस आदमी सब छै, हँ हमरा सब जेना दिलदार आदमी नहि छै बहुत क
हँ।
हँ हमर बेटीके नीकसँ नहि देतै न तऽ रुसिए रहतै हरदम मुँह फुलले रहै छै,
सोमवारी दिन चलब भवानीपुर
आँ।
सोमवारी दिन भवानीपुर चलब।
हँ।
अच्छा तऽ सवेरे उठब उसब नहि ह।
आँ
आर किछ दिन
की कहलियै
सोमवारी दिना भवानीपुर चलब पूजा हेलो।
सोमवारी दिनासँ ओतऽ भवानीपुर चलब आ हँ, चलब लेकिन सबेरे जेबै पाबनि पूजेनाब विरोजितनाथ वर्म
हँ आइब जायब। ह।
चलब। अच्छा
तऽ पाबनि तऽ अथिये दिना होतै आब, रब द हँ भंसा बंतै लिट्टी बैंगन आलू के चोखा
ओ लिट्टी आ बैंगन आलू के चोखा आ हँ हँ बुझलियै। सत्तू
आबैए अहाँ सब केना बनाबै छीयै लिट्टी
हमसभ तऽ बनबै छियै ओहिमे लहसुन छिल लेलौ तकर बाद से मिरचाइ निमक करू तेल जमाइन मंगरैल सब मिला कऽ ओकरा खूब क मेन द कऽ हाथसँ मिलेलहुँं ओ खस्ता जेना भऽ गेल। तहन भरि भर कऽ बनेलहुँ। घी म लगबक ओ लगेबाक अइ छै तऽ घी लगा देलौ ओत। छानि के मोन भेल। तऽ रिफाइन मे छानि के खेलहुँ।
अच्छा हमहू स
आलू पूरी सने अथी बड्ड नीक लगै छै। लिट्टी सने चोखा। आलू पूरी खेलियै हँ। आलूओ पूरी सने खटमिट्ठी बड नीक लागैत रहे छै।
हूँ हँ हमरो सबके घरमे बड नीक लागै छै खट मिठ्ठी आलू के पूरी, अहाँ सब केना आलू पूरी बनबै छियै। आलू पूरी बनबै छियै। उसी आलू उसीनो क बनबै छियै, आ ओहि मे कच्चे सबटा प्याज लहसुन सब मिला कऽ भरि देलो, एकटा भुइजो
हँऽ आ खटमिठ्ठी
खटमिठ्ठी बनाबै छियै, अहाँके टमाटरके आम के महिना मे आमके, इमलीयो क बनै छै।
इमली के खटमिट्ठी कहियो खेलियै ह कि नहि।
हँ खेलियै यऽ। गुपचुप बनाबै लए आनै छियै नऽ तो ओहैं बैच
हमर भैंसुरके इमलीके खेटमिट्ठी बड्ड नीक लागै छैन।
हूं
एक बाटी के बना दैथ न, तऽ चटचट खाइत रहै छलखिन।
आइ बना देबै अहाँ वैह।
हँऽ
इमली तऽ हेबे करत ने, काल्हि गुपचुप बनेने छलौ से।
हँ-हँ राति में पानी पूरी बनेने छलियै से छैहे इमली।
अच्छा औहै इमली के बना देबै।
आ खीरा छै अङ्गने म ओकर रैयता बना देबै, कनि दही दऽ कऽ।
हँ अच्छा, घर दुवैर सब बहारलौ।
हँ घर दुवैरि सब कि बहैर बहारले छै, भोज भात खेलियै नऽ। पेट भारी लागै छै, चौकी पर पड़ल छि।
हँ, आ भोज तऽ नीक छलए कि नहि।
ठीके छलै।
हूं।
हँ छलै स्वदगर। हमरा कनि करू नीक लागैय बेसी खाय म, तऽ कनि करू कम छलै हन, अओर सब ठीके चीज छलै।
हूँ।
भाटा अदौरी बड़ खटगर छलै हन।
हूं
चैट -चैट क खाइ छलऊ से बड नीक लागै छले हँ।
अच्छा, तऽ पैरे जैब भवानीपुर कि टेम्पूसँ।
अँ
भवानीपुर पैरे चलब की टेम्पू सँ
हँ।
पैरे हैत
हँ चलि जेबै पैरे, हमसब तऽ जाइ छलियै पहिले बच्चा मे पैरे पैरे, विद्येशर हमर सबके गांम सँ विद्येशर लगे म छय।
अच्छा विद्येश्वर एतऽ सँ तऽ बड्ड दूर छय। अहाँके सासुर सँ तऽ बड दूर यऽ भवानीपुर। हूं सैह। ठीक छै, सबेरे उठि जाएब चलब
हं चलब। और एगो दूगो संगी सब भेटतथ तिनको सबके कहि देबैन।
कहि देबै चलब, सबेरे चलब तब भीड़ो नै रहत, नै त बड्ड भीड़ भ जाइ छै।
हं चारि पाँच गोटे रहब संगमे त नीक लागत।
हँ, हम अपन बेटियो सबके ल लेबै।
ल लेब बेटी सब क।
बेटी सबके, हमर बेटी सबके लेकिन पैरे नै चलल हेतै
हं अं साउसो के ल लेब देख
ह। हमर सासुके आ बेटी सबके पैरे नै हैत चलल, अहाँ जे कहै छियै पैरे चलब से
किए कहै छिअइ साउस बड़ फुर्ती बाली य
हौया देखियौ न दलान पर जे गप करै छथिन से एत तक आवाज आबै छै। क ते चिचिआइ छथि हुं उं
अच्छा, पैखाना तैखनाा घरेमे करै छथि की जाइ छथि बाथरूम?
की कहलियै नै सुनलौं?